अ नमस्कार
नमस्कार सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
आइ हम एक आन विषय पर चर्चा करे चाहे छी जाहि पर लगभग प्रत्येक युवा जीवन कोनो ने कोनो चरण मे विचार अवश्य करै छै प्रश्न ई छै जे व्यक्तिे नौकरी करबाक चाही कि अपन व्यवसाय शुरू करबाक प्रयास करबाक चाही
हँ ई बहुत महत्वपूर्ण विषय चुनलहुं वास्तवमे ई निर्णय केवल आयक स्रोत चुनबाक विषय नहि बल्कि जीवन शैली जोखिम आ भविष्यक लक्ष्य से जुड़ल विषय छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे बहुत लोग नौकरीके सुरक्षित विकल्प मानैत छथिन कियाकि एकर माध्यमसँ नियमित आय प्राप्त होइत छै ह आर्थिक अनिश्चितता पर अपेक्षाकृत कम रहै छै
बिलकुल नौकरी व्यक्ति के निश्चित वेतन कार्य अनुभव आ पेशेवर वातावरण प्रदान करैत छै जाहिसँ जीवनक योजना बनबै अपेक्षाकृत आसान भेल जाइत छै
मुदा दोसर दिस बहुत युवा व्यवसाय दिशामे आकर्षित होइत छथि कियाकि जो अपन विचार के वास्तविकता मे बदल अस्वतन्त्र रूप से काज करबाक इच्छा रखैत छथिन
सही कहलु व्यवसाय व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय लेबाक अवसर दैत छै मुदा एकरा सङ्ग जोखिम आज जिम्मेदारी सेहो ओ बहुत अधिक जुड़ल रहै छै
हमरा लगैत छै जे व्यवसाय शुरू करनाइ केवल धन कमाबक माध्यम नहि बल्कि समस्या सभक समाधान खोजबाक प्रक्रिया सेहो छै
बिल्कुल सफल व्यवसाय अक्सर समाजक कोनो आवश्यकता केओ बेहतर ढंगसँ पूरा करबाक प्रयाससँ जन्म लैत छै
कल्हि हमि एक युवा उद्यमी कहानी पढ़ै छलु ओ बहुत सी भी संसाधन से शुरुआत कर ली मुदा धीरे धीरे मेहनत आ नवाचारक बल पर अपन व्यवसाय स्थापित क लेली
हँ एहने उदाहरण प्रेरणादायक जरूरी होइत छै मुद्दा एहि पाँचाँ वर्षो क परिश्रम असफलता आ धैर्य सेहो छिपल रहैत छै
सच कहू तऽ बहुत लोक केवल सफलताक कहानी देखै छथि मुदा ओहि सफलताक पाछाँ संघर्ष पर कम ध्यान दैत छथि
सही बात चाहे नौकरी होय या व्यवसाय सफलता लेल निरन्तर छिननाइ मेहनत आ अनुशासन आवश्यक छै
हमरा लगैत छै जे नौकरी व्यक्ति के उद्योग बाजार आ कार्य प्रणाली समझाबैक अवसर सेहो दैत छै
बिल्कुल बहुत सफल व्यवसायी पहिने नौकरी के चुकल रहैत छैय जाहिसँ हुनका अनुभव आ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होइत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे प्रत्येक व्यक्ति लेल एक ही मार्ग सही नहि हो सकैत छै ककरो लेल नौकरी बेहतर होयत आ ककरो लेल व्यवसाय
हँ निर्णय व्यक्तिक स्वभाव जोखिमसँ करबाक क्षमता आर्थिक स्थिति आ दीर्घ कालीन लक्ष्य पर निर्भर करैत छै
हमरा लगैत छै जे केयो जोखिम लेबाक लेल तैयार छै नवी चीज सिखायमे रुचि रखैत छै आ अनिश्चितता मे घबराइत नै छै तऽ व्यवसाय एक विकल्प भय सकै छै
सही कले मुदा व्यवसाय मे सफलता तत्काल नहि भेटैत छै धैर्य आ निरन्तरता पर बहुत आवश्यक होइत छै
दोसर दिस जे किओ स्थिरता निश्चित आय आसंचरित कार्य वातावरण पसन्द करै छै तऽ नौकरी अधिक उपयुक्त विकल्प भए सकैत छै
बिल्कुल दुनू मार्गक अपन अपन लाभ आ चुनौती छथि महत्वपूर्ण ई छै जे व्यक्ति अपन परिस्थिति आ लक्ष्य अनुसार निर्णय लै
बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदा पूंजी जोखिम प्रबंधन डिजिटल व्यवसाय भविष्यक रोजगार उद्यमीता अवसर पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै
हँ आजू आजुक डिजिटल युगमे व्यवसाय आ नौकरी दुनूक स्वरूप तेजीसँ बदलित रहल छै
हमरा विश्वास छै जे आने वाला समय मे कौशल तकनीक आ नवाचार सफलता के सबसे महत्वपूर्ण आधार बनल
बिल्कुल चाहे व्यक्ति नौकरी करे या व्यवसाय सिखबाक क्षमता आब बदलैत समयक संग चलबाक योग्यता योग्या सफलता लेल निर्वा अनिवार्य रहल
तखन अगली बेर हम डिजिटल व्यवसाय ऑनलाइन अवसर युवा उद्यमितता आ भविष्यक आर्थिक संभावना पर विस्तार में चर्चा करब
बिल्कुल डिजिटल युगमे व्यवसायक स्वरूप बहुत तेजीसँ बदलि रहल छै आइ एते व्यक्ति छोट गामसँ रहैक सेहो पूरा देश या दुनिया भरक लोक धरि अपन सेवा आ उत्पाद पहुँचा सकैत छैय।
हँ, काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे पहिने व्यवसाय शुरू करबाक लेल। बहुत पेघ पूँजी दोकान आ संसाधनक आवश्यकता पड़ैत छैय मुदा तकनीक एहि प्रक्रियाके, बहुत सरल बना देन छै।
सही कहिले आब बहुत लोक अपन घरसँ काज शुरू करि रहल छथिन। आ धीरे धीरे। अपन ग्राहक आधार विकसित किय रहल छै।
हमरा लगैत छै। जे इन्टरनेट केवल जानकारीके साधन नहि रहल। बल्कि आर्थिक अवसरक एक विशाल मंच बनी गेल छै।
बिल्कूल शिक्षा मनोरंजन अ विनपन परा परामर्श आ अनेको क्षेत्रमे। डिजिटल माध्यम नवा भावना उत्पन्न कहि रहल छैय।
कल ही हम एक युवाके कहानी पढ़ैत छलहु जे बहुत सीमित संसाधनसे शुरुआत। कैयल मुदा निरन्तर सिखबाक आदत आरतक बल पर अपन पहचान बना लेली।
हँ, एहन उदाहरण बतब से जे कि सफलता। केवल संसाधनपर निर्भर नहि करैत छै। बल्कि दृष्टिकोण धैर्य। आ निरन्तर प्रयास पर सेहो निर्भर करैत छै।
सच कहू तऽ बहुत युवा व्यवसाय शुरू करबाक सपना तऽ देखै छथिन। मुदा असफलताक डर हुनका पहिल कदम उठेबासे रोकि दैत छै
सही बात कहले मुद्दा इतिहास देखल जाय। तऽ ओ लगभग प्रत्येक, सफल व्यक्ति अपन यात्रामे। कतेको चुनौती आ असफलतासँ, गुजरैत छथि
हमरा लगैत छै, जे असफलता स्वयप। मे हार नै छै बल्कि सिखबका प्रक्रिया मके महत्वपूर्ण भाग छै।
बिल्कूल जे व्यक्ति अपन गलतीसँ ओ सीखी ते सीखीत लेत छै। त ओहि अनुभव मूल्य बहुत अधिक होइत छै।
कली हम सोचै छलू जे व्यवसायमे सभसे कठिन काज शायद शुरुआत केनाइ होइत छै।
हँ, क्याकि शुरुआत। शुरुआतक, समयमे पर परिणाम स्पर्श नहि होइत छै। मुद्दा विश्वास। आ निरतरता व्यक्तिके आगाँ बढ़ बढ़बत छै।
हमरा लगैत छै जे आर्थिक सफलता प्राप्त करबाक लेल। केवल मेहनत पर्याप्त नहि छै। बल्कि सही दिशामे मेहनत करना सेव आवश्यक छै।
बिल्कूल योजना रणनीति। बाजारक समझ आ ग्राहक-ग्राहक आवश्यकता बुझनाइ। व्यवसायके महत्वपूर्ण भाग छथि।
सच कहू तऽ भविष्यमे ओहि व्यक्ति सभ लेल अधिक अवसर होय जे नवी तकनीक आ बदलते परिस्थतिक संग। स्वयंके अनुकूल बना सकती।
सही कहिले। समयक संग बदलनाइ आ सिखते रहनाइ। दीर्घकालीन सफलताके आधार छै।
कली हम एक प्रेरणादायक वाक्य पढ़लियो सपना देखनाइ महत्वपूर्ण छै मुदा ओहि सपना लेल प्रतिदिन काज करना और महत्त्वपूर्ण छै
ई बात बहुत गहरी छै केवल इच्छा रखनाइ पर्याप्त नहि बल्कि ओहि दिस दिशा मे लगातार प्रयास करनाइ आवश्यक होइत छै
हमरा लगैत छै जे युवा पीढ़ी लेल आजुक समय अवसर से परल समय छै मुदा एहि अवसरक लाभ लेबाक लेल अनुशासन आब ढेर जरूरी छै
बिल्कुल जल्दी परिणामक अपेक्षा करबाक बजााय दीर्घकालीन सोच विकसित करनाइ अधिक लाभदायक होइत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा धन प्रबंधन निवेश आर्थिक स्वतंत्रता आ सफल व्यक्ति सोच पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै
हं कियाकि केवल धन कमा कमेनाइ पर्याप्त नही छए बल्कि ओकर सही प्रबन् प्रबन्धन करनाइ सेहो ओतबे महत्वपूर्ण अछै
हमरा विश्वास छै जे सही ज्ञान सही कौशल आर निरन्तर प्रयास सॅ व्यक्ति अपना आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करी सकै छौ
बिल्कुल सफलता कोनो एक दिनक घटा नहि बल्कि हजारो छोट छोट सही निर्णय आ निरन्तर परिश्रम कर परिणाम होइत छै
अब हम धन प्रबंधन विषय पर चर्चा करय चाहे छि कियाकि बहुत लोग धन कमाबै पर ध्यान दै छथिन्ह मुदा ओकर सही उपयोग आ प्रबंधन पर पर्याप्त ध्यान नहि दैत छथिन्ह
बिलकुल आर्थिक सफलता केवल अधिक आय वर्जित करबाक आइ केओ समझदारी सँ उपयोग करबाक सँ सेहो अबैत छै
कलहि हम सोचै छलहुँ जे कतेको लोकक आय पर्यात होइछे मुदा गलत आर्थिक निर्णय कारण हुनका आर्थिक कठिनाइ के सामना करे पड़ै छै
सही केइले आय आ सम्पत्ति दुनू सामान चीज नहि होइ छै बहुत लोक अधिक कमाइत छथि मुदा बचत नही कर पबै छथि
हमरा लगत छै जे आर्थिक शिक्षा विद्यालय आ कॉलज स्तर पर सेहो सिखावल जाही चाहे ताकि युवा शुरुआत से सही निर्णय लेब सीखी सके शक्ति
हँ कियाकि धन प्रबन्धन एक जीवन कौशल छै हाँ कि जकि प्रभाव पूरा जीवन पर पड़ैत छै
सच कहू त बहुत युवा पहल आय प्राप्त करला बाद उत्साह मे अनावश्यक खर्च शुरू क दैत छथि
बिल्कुल प्रारंभिक आय सम प्र प्रारम्भिक आय समय न बचत योजना आ प्राथमिकता निर्धारण आदत विकसित करनाए बहुत महत्वपूर्ण होइत छै
कलिह हम एक लेख पढ़लुह जोहि मे लिखल छल जे धन कमाने कठिन हो सकैत छै मुदा धन सुरक्षित रखनाए आ ओ बढ़नाइ कतेको बेर आओर कठिन होइत छै
सही बात एहि लेल धैर्य योजना आ दीर्घकालीन सोच आवश्यक होइत छै
हमरा लागैत छै जे आर्थिक स्वतंत्रता केवल बहुत अमीर लोक लेल नहि बल्कि प्रत्येक व्यक्ति लेल महत्वपूर्ण लक्ष्य होयबाक चाही
बिल्कुल आर्थिक स्वतन्त्रतक अर्थ छै एहन स्थिति जतैव्यक्ति केवल तत्काल आर्थिक चिन्ता सेहो मुक्त भैल अपन महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान दैत समय
कल्हि हम सोचै छलू जे बहुत सफल लोक तत्काल सुखक तुलनामे दीर्घकालीन लाभपर अधिक ध्यान दैत छथि
हँ एहि आदत केओ विकसित करनाय आसान नहि होइत छै